ह ह आ कता की कर
उठि गेल छी।
उएठ गेलौथ
माँ आयल छलै कहलके जे लो जाय छी अहाँ
अच्छ
आ बेचारी क जल्दी उठि गेल हेतै, तऽ देह हाथ तऽ दुखाइत हेतै।
आए खूब सुतल खी हा
खुब सुतता रात मे परेशान न केलाइथ ह तीन महिना के बाद बच्चा नहि करै छै परेशान
ह तऽ अही पोइस लेब असगरे
मेन टाइम मे तऽ अहाँ हमरा तऽ दूर रखने छी, ओकरा एखने मे। टाइम छै खेलै वला ओकर
खेले वला मेन टाइम जखन जैत तखन रहै छै
नाए एखन छै ई जे क्यूटनेस जे छुबै त अलगे टाइप के फीलिंग ऐत से सब ने आबि रहल है ओते मजा तऽ अहाँ ल रहल छी
हम तऽ मजा लेबे करै आए दुआरे की हम माँ छी हमरा से कतह झूठ बाजते हमरा जे दिन नहियो भूख लागल रहे छै बेसी काल नहि देख कहै छै अगर हमरे घरमे माँ स लग छोड़िक आबि गेलहुँ पतै नहि दूध लेकिन तैयो एतै हमरा स भेट करै लए बड़ी काल भऽ जाइ छै
हँ
से किया नहि बुझै छियै
तोइओ हम बुझैत छियै जे देल छै से से हमरा समझ आबि रहल अ लेकिन अहाँके किएक नहि समझमे आबि रह हम से दूर केने छी हमर बेटी के दू साल बाद जखन इन्हर उम्हरौड़ दौड़ तब ते ओ गुंडी भऽ जेते तखन त खेनाइ तऽ ओ खेलाय वला तखन बच्चा थोड़े रहतै।
हँ
खेले वला आखन छै। गोदी मे रखने रहियौ पेट भरल रहल तऽ मोन खुशी से अथी करत
आब नहि रहैत छै, एगो अथी कोरा मे आब जहाँ नहि कनिकाल रहत तऽ जहाँ ने इच्छा उनका हेतै तत कानत नीचा मे दे नीचामे खेलनि हनक बेसी आ नीचे मे नीक लागे छै ई नहि जे कहे छै लोग ज कोरा के आदत लगा देलकै तऽ आब कोरे मे बच्चा रहै छै से सब नै छै नीचामे तऽ नीचामे रखथिन ए कोरा तऽ छोट बुझाइत रहै छै नऽ गर्मियो
त बौआ देलहुँ अहाँके थेंक यू कहू आब हमरा
हँ हँ मैथिली आ भोजन तऽ ओकर घरमे छै, ल जो।
हेलो
एमे
हूँ
मुहे पर तऽ छै अरे यार ठीकसँ लाकही न किएक हमर कुछ भेल
हेलो
हमरा थैन्क्यू कहूँ
अच्छा हलो बौआ केँ मौसी भेलखिन
मौसी अपन पढ़ै छथिन मौसी सब टाइलेन्ट मोन मे भेल हेतै जे कहतैथ
बनेबै किछ एहेत तखैन न कहबै
किछ बनेबे नय केलिय तऽ कहलियै कथि कहबै कथि
हूँअपने मूड सभके खराब भऽ दै छै
फेन ओना करऽ लैगतै तऽ ठीक बात नहि होइ
हूँ एहिमे की करतियै मौसी सब केँ छ महीना वला मे दऽ देबैन पार्टी
मना
अगला नय अगिला मे चार पर छै अक्टूबरमे हेतै छ यो ओ नय जखने पन्द्रह अथी सेप्टेम्बर तऽ कम्प्लीट भऽ जेतै पाँच तकर बाद कखनो दऽ सकै छी
हूँ अच्छा तखैन कखनो दऽ सकै छी नहि
हूँ हूँ
और सब मे
काल्हि अहाँकेँ माँ सँ बात भेल रहै बुझलियै एकरे बर्थडे दिया कहलथि त त हमही सब चर्चा एना पहिले उठेलियै चन्दा केँ बर के मतलब ई चंदा जे घर लऽ रहल छैथ तइ पर
हूँ
हँ तऽ कहने छलखिन कि जे हँ से एक करोड़ के जमीन अथी छै सो पचासे लाख मे बेच रहल छै तऽ हम कहलियै एना नय ककरो एहन कतबो मजबूरी हेते तऽ एते एते के तऽ अन्तर मे नय बेचे तऽ तऽ कहलथ ई जे हमरो सबके सएह लागैए से चन्दाके कहलियै जे ई नहि कहूँ जमीन अथी नहि होय किछु दिक्कत तऽ नहि छै मतलब मतलब कते आदमीे नहि धार लक तऽ या फेर किछो एहन दिक्कत से पताए क क लिहै
हूँ
से ना ना उ पाय दिय कहलकै किछु चर्चा उठेलखिन हँ से अथी से हुनकर भाय ए अथी के जे बैंक के स्टेटमेंट दियो जे मंगो छै ने तऽ से कार के आ यै कार के लोन एते जल्दी खत्मो भए गेलै
आय खतम भेलै या
हमर करै छि जे कार के लोन छलै से खतम भऽ गेलैय त आब से सुनियौ ने
हँ
तऽ खतम भऽ गेलै से आब तऽ ओफिस से स्टेटमेंट देखतैन तऽ पता चेल जेतै तऽ की कहतै जे एकर सासुर वला केहन छै लोग ताहि दुआरे नय देबऽ छै तऽ दुआरे ओ कहै छथिन चूका देब हम हम कहलिय पहिल बात जे अगर हम हम अहाँके व कहलियनि खयले हम कहलिय पहिल बात तऽ जे अगर हम लेबै तऽ हम अगर मैन लिअ लऽ रहल छी तऽ भाईजी हमरासे किया माँगतै स्टेटमेंट कियाकि अगर हम स्टेटमेन्ट दैए देलियनि
हूँ
तहियो से कोनो नय फर्क परै वला छै
ओ कोनो बैंक ओ तऽ ओते ओतुका जयनगर बैंक मे हुनका करबेथिन ओ ओ बुर्बक क्षेत्र
पहिले बात सुनियौ ने हम कहलियै पहिल बात जे मतलब ओहिसे कोनो फर्क नहि पड़य वाला छै दोसर दोहर बात जे कहे छै हुनका से अथी अगर सासुर वाला से हुनका अगर एहन छैन तऽ बियाह टाइम मे तहन किया भेजलखिन
हूँ
हुनका सबके तऽ पता छलनि जे ले लोन लऽ रहल छथिन त बियाह टाइम मे त भेजबाके नहि चाहनि जे हमर भैयारी के कहियौ लोन दिया देत
अच्छा
अ तऽ अगर अगर सहीमे अगर सासु वलाके एतबे इज्जत अथि के छलै एतब अगर अहाँके इज्जत पर पैड़ रहल अ तऽ हाँ भाइ के भेजबे नय करितियै जे मतलब हिनका लोन लेबाक छनि से मतलब दिया दहन तकर बाद भेलै जे लोन नहि दिया रहल छै त उन से आर दोसर बात से ई तऽ हमरो अहाँके मां कहलैथ जे ई एकरो गलती दी छै ई कहलकै जे दूए महीना मे दऽ देबै मतलब इ द दे सुनियौ ने सुनियौ ने अहाँके माँ जे हमरा कहलेन हम कहे से ई तऽ अपने तते लऽ लेने छै तऽ हम कहलियै पहिल बात जे ओहि टाइम मे हुनका दै त नय रह दोसर बाद जे ई जे अथि ते ओहि टाइम मे नहिहो रहनि तैयो नहि दैत रहनिय
उ अच्छा
से तऽ हुनका बुझले छलैन जे नय दऽ रहल छै आ ई किछ नय सेओ घुमा फिरा कऽ हुनका माँगैके इच्छा छनि ताहि दुआरे एते अथी कऽ रहल छथिन अगर हुनका अगर लय के अगर ई छै ने हुनका सिम्पल बात छै जे ओ लय के अच्छा अगर हुनका नय रहतेन तऽ हुनका अगर एतेके एथिन तऽ लोन पास करबेबे करथिन ई तऽ नहि छै जे कैश में तऽ नहि केओ खरीदै छै घर
हू
तऽ हुनका ओते पहिले कोनो हमरा नहि लागैया जे ई जे लॉन नय हतय पास
हूं हुं
तऽ अहाँके काल्हि हम अहाँके माँ के कहलियनि
हूँ
अ तऽ कहलक की जे सम्बन्धितना पर छै से बेटी य स मतलब ई पर से मतलब पै पर रिश्ता खराब भ जाइ छै आहे माहे से तऽ बुझ छै छियै अहूँ के माँ के बात दीदी दिमाग मे कनि एल रहै आ बललै आब नहि बाजत लेकिन हम जे ई बात कहलियनि जे ओहि टाइम मे नहि खराब लगैया चाची वला आब खराब लागे छ तन भेय के
हूँ
से हुनको दिमागमे सेट केलकैन ई बात लेकिन अब जे करत
आब जे करथुन दोसर तो सेटिंग में लगले छि अगर भऽ जेतै तऽ ठीके छै
हू से मतलब कहलखिन ई नहि बूझ जे छै एखने मूड़न भेले या इहो से सब बुझे छै चन्दा कऽ के जेखन एते काज भेलैया तहन केना
हू हू से सब थोड़ी बुझै छै ओ कहि देलकै ने आब ओकरा घर एते ज्यादा जरूरी भ गेल छै
कले से हुनकर भाय सब कहै छनि अथि लऽ लेलय मेयो कऽ जोर
तेहन भाय सब तऽ कारो ले कहि देलक
नहि तऽ अहाँके माँ के बुझ कहि देल गेल छनि जे कार्य के खतम भऽ गेलय एते जल्दी खतम भऽ गेलै कते लाख के
छ लाख सात लाखके दू ढ़ाई लाख केने रहथिन ओ डाउन पेमेंट खाली आठ लाख के कार्य पड़ल रहैन तऽ छओ लाख आसपास नहि तऽ। सधलनि हैं अखन तक ये कतऽ छी अहाँ
कए साल के छलैन
पाँच साल के छलै चन्दा चन्दा हमरा ओहो दिना कहलक जे कारो मे कहाँ दऽ रहल छनि भाय सब ओ ओकरो सेटलमेंट करबेबाक छनि ई ओ से भाय सब एकोटा किस्त नहि देलकनि केलकनि ओ केलकनि अपने कहलक चन्दा हमरा ओ दिना
सैलरी कते छै।
घू हमरा की पता
तैयो अन्दाज नहि ऐ
जखन हम दिल्ली छोड़ कऽ एले हन तखन पचपन हजार इनहेंड अबै तऽ ज्यादा छनि हुनकर छः हजार रुपया त ओ पी एफ एमे कटै छनिय मतलब हिनकर साढ़े चारि हजार पाँच हजार आ ओकर साढ़े चारि पाँच हजार मतलब दस एगारह हजार बारह हजारनका पी एफ ए मऽ जाय छनि ओ सब माइनस भऽ क फेर साल के बोनस भेटे छनि हुनका बुझैया किछ तऽ ओसभ पैकेज तऽ बढ़ियां छै लेकिन इन हैंड में आबि क कम भऽ जाय इ छलैन पच छप्पन हजार की छप्पन हजार रहै आब असिस्टेंट डायरेक्टर बनल हेथिन तऽ आब पैसा ज्यादा भऽ गेल हेतनि भऽ सकैया
ह तऽ कते तैयो बढ़ि गेले हेतै वएह पाँच दस नऽ
हँ असिस्टेंट डायइरेक्टर हेथिन तऽ एहनि चदिया बाजे छै लेकिन एक लाख आसपास तऽ जरूरे। भ गेल रहतैन असस्टेंट डरेक्टर ओना ज्यदा बढ़ि छियै असिस्टेंट डायरेक्टर सब बनै छै तऽ डेढ़ दू लाख से कम सैलरी नहि रहै छै लेकिन हिनकर सैलरी कम हेतनि तऽ आब एके बेर ओतेक हाइक थोड़ी दऽ देने हेतनि भऽ सकैया पोस्ट दऽ देने हेतनि हाइक नहि देने हेतनि ओतेक लेकिन एक लाख आस पाँच तऽ दो दिन नहि हेते अगर देने हेतनि तखन ओना एक लाख के मुँह छै एक लाख ओते कहां सऽ मैनेजरोे एक लाख भेट जाइत छै कखनो कालके बुझलियै जेना अमित के एक लाख भेटैत हेतै लगभग तऽ लेकिन मैनेजरो के एक लाख भेट जाइ छै लेकिन ओ डिपेंड करैत छै जे अहाँ ज्वाइन केना केयने छियै आब उएह कम्पनी मे छै उएहमे छथिन असिस्टेंट डायरेक्टर बना देलकनि लेकिन ओतेक थोड़ी हाइक ओहि लेवल के देने हेतनि हाइक अगर ओहि लेवल के देने हेतनि तऽ एतेक लाख प्लस हेतेन अगर ओतेय
खर्चा तऽ बड्ड करै छथिन खर्चा के तऽ छोरु अलगेटा